आं
हँ सखी
हाँ सखी की हाल चाल अहाँ के की हाल चाल छै अहाँके की हाल चाल छै सखी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
तस भाल चाल नीक छै ओर सखी ओने तनी गरमी उरमी कैसन छै
एने मौसम के हाल तऽ बड़ी गड़बड़ छै सखी एकदम बड गर्मी छै इतना गर्मी छै कि मन बयाकुल लगे छै पानियो पड़ै छै लेकिन मन व्याकुल लगे छै काहेकि गर्मी वैसे सी करै छै ने तनी मौसम ठंडा आय तन राहत लगे आदमी के
जेही ने सखी खेत नगर मे उर में बढ़ाबे के त एहि कारण छै कि कि एतना पेड़ पौधा काट रहल छै त
छै न आ गाड़ी भी आर चलै छै
जे बड़ी ऊपर से पानि उनी के ओहिस ह दूषित करे छै ने सखी सब चीज मे तऽ प्रदूषण पूरे फैला देवे छै पेड़ो इसए काट के अ पूरा एकदम अ मिट्टी के खराब कर देवे छै
हँ सखी
आ वऐसए पदम गाड़ी मोटर चलके पूरा एकदम अथी हवा के दूषित कर देल छै आ पानी ओ ईहे पानि उनिमे कूड़ा कचड़ा फेकके नाली उलीके पानि डालिके पानी एसीध दुसीदध कर दै छौ आदमी की करै आदमी सब परेशान हो गेल छै ई सब के चलते दिल्ली में देख ल त सखी कितना बापरी पोल्यूशन के चलते ओ हँ ए तऽ न धूआ धूआ हो जाइ छै
हँ सखी
एकदम आदमी सबके एकदम मास्के लगा के निक ले के पड़ी
हँ
वहांके त ठंडा मे यहाँ होलकते कनि कि कुहासा जायदे छै तऽ कुहा सब ओ नहि रहै छै सब ओहि गाड़ी मोटर के धुआँ रहे छै सखी दिल्ली के बड़ी बेकार जगह छै अहाँ पानियो के त ठीक साधन नाय छै सखी सब घर मे आरो बी जायदे जरूरी हो जाइ छै खेर दिली के ताकि ई बात बताई यो सखी हमरे यार घर मे तऽ हमार मम्मी के आब तनी तिन चार पाँच साल पहले आ टाइफइड हो गेल छै पानिए क जिंदगी के कारण ह जहि से हमर पापा आर भी तनी कट बाज के सब करके तनी एगो फिर लगबै ले छै ओकरे तनी पानी पीयै छियै फिल्टरे वला तनि अ प्यूरिफाइ कर दै छै ने जेतनी के रहे छै तऽ ओकर पनििया पिये मे नीक भी लगे छै आ तनी साफा पानी भी रहै छै हमारा घर में तऽ बोरिंग खराब हो गेल छै ने सखी
हँ
तऽ जे से तनी सप्लाइ के पानी तनी इस्तेमाल करै छियै ह तू पी सप्लाइ आ छै कि नहि
हँ सखी सप्लाइयो आर आबै छै हमरा आर दिनी तो मोटर ठीक छै बोरिंगो ठीक छै हमरा आरके देने भी
ह नहि तऽ बोरिंग रहै छै बरी मदद हो जाइ छै न
हँ आओर सखी घूमेै फिरैके का प्लान बनैले रहल सखी
न सखी अभी घूमे फिरे के तऽ प्लान न बनावल रही एतना ही गर्मी छै कि की बतायो सखी घर से त खदम बाहर नि कके इच्छा ना करै छै से खातिर तनी सोचे छीियै कि अभी कहीं आय जाय ला न रही तनी घरेमे रहै के म इच्छा करै छै सखी गर्मी इतना छै कि की बतैय मन तो ओइसे भी व्याकुल हो जाइ छै तऽ ब घरबा मे इतना व्याकुल हो जाइ छै तऽ सोच तानि बाहर निकलतो धूपामे तो कैसन लगतौ आदमी तऽ बेहोसे हो जैतो एतना धुपा मे तऽ तनि धूपा से बचे ले तऽ कोइ की तनी सरबत उरबत बनाबै छी की न
हँ सखी हमनी सबतो आमके बेलके सत्तूके शरबत पियै छियै
हँ ओहि सब तो नीक रहै
हँ हँ डाब उभ भी तनी पियै छियै सखी
हँ तऽ आमा के सरबत तु कैसे बनावे छै
आम देख एगो पकल के बनाबै छियै एगो कच्चा के बनाबै छियै
पकल आम के तो हमहुँ बनाबै छियै दूध आर हँ
हँ दूध आर मिलाके
दूध आर मिला के तनी चीनी दे के तनी अमवा डालके आ तनी बिदाम उदाम डालके पीस देबै छियै मिक्सी मे डाल के बड़ी बढ़ियाँ लगतौ ओ शर्बत उ सखी
हँ से एकदम शेख जैसन हँ रबड़ी जइसन लगे छै
चन सबके तऽ बड़ी पड़ पसन्दीदा छै ने
हँ
अच्छा आ उ आम के आर आम के कैसे शरबत बनाबै छै सखी
ओ कचका आम के ओहि पकाके आ ओकरो मैस के चीनी डालके के बनाबै छियै
आ तनी जीरा उरा के पावउडर दे देवे छियै ने तऽ आओर बढ़ियाँ
तऽ ओ तनी निमक के रहै छै ने सखी
नीमको के बनैत छै ओर चीनियोके बनैत छै मीठा भी और खट्टा भी बनै छै मीठा वाला
नहि निमक वला कैसन लगे छै
ओ वला एकदम खट्टा खट्टा बढ़ियाँ लगै छै भात जोड़ै खायमे
हमर मम्मी आर तऽ बड़ी पसन्द छै हमरो आर पसन्द छै बड़ी खाय छियै हम दुनू हँ
अपने पीलै छियै ने हमहुँ तनी कभी तनी ट्राइ करबो
हँ ओकरामे कच्चा मिरचाइ ई तनका सूखल मिरचाइके पकाके एगो भुना देबै छियै नमक डालके ओकरे पकाके ओमे मैसके पानि डालके अपन मिला देबै छियै ओही बनि जाइ छै खट्टा आम के रस हँ सखी बड़ी बढ़ियाँ लगै छै खाइमे
अच्छा तऽ नीमक कोन वाला डालै छियै सखी
ओ अला सदका न सखी सदकी डालै छियै हँ हँ सखी
तब उ नीक लगै छै ने
हँ तऽ अपन अपन मन पर हय हँ
चेन्धा नमक तऽ ढेर फायदा करे छै ने सखी
आ सखी ओनने घूरे फिरे के का व्यवस्था छै सखी
नहि घूरे फिरै के तऽ ढेर व्यवस्था छै सखी लेकिन निकले के मन तनी नहि करे छै इतना गर्मी छै तै की निकलबो एने ते बड़ी म्यूजियम छै तऽ तनी अ घूरे फिरे के जंगल जू छै चिड़िया
हँ
तऽ तनी अ ये मंन्दिर उन्दिर तऽ बड़ी छै मोल छै ह तऽ बड़ी गुरुद्वारा छै घाट छै घूमे फिरे के तो बड़ी जगह छैस कि लेकिन आब घर से निकले के मनोना करे छै की एने उने भटके चलल जाय तनी घर से तऽ अपने लगे छै की घर में पंखा के नीचे खली बैठल रही एगो कूलर छै तऽ कूलर ओके तऽ हवा लगी नहि पता चले छै गर्मी इतना बढ़ा देव छै तऽ कहाँ से कूलर पुलर के हवा पता चलतै
ओ तऽ ठीके कहाँ छै सखी
तऽ हम आर घरमे तऽ एसी उसी नहि छै कहाँ से एसी उसी पाम तऽ तनी होते आओर जते गरम हो जाइ छै ने
हां
आओर छथि आओर बताबऽ
हमरो आर घरमे एसी ना छै कूलर आर पंखा छै सखी
जी
ए सी यू लगाबै से छै कि अथी बिजली बिल ज्यादे उठे छै ने
जी हँ से तऽ बात छै सखी
हमरी क्लासके तो जानि छै कि महँगाइ बढ़ि गेल छै इतना आसमान छू लेने छै की एकदम माथा खराब हो जाय छै घर एकदम मैने करिते करिते परेशान हो जाइ छियै हँ
खाई पिए के भी एकदम दाम इसले बढ़ाल छै
एकदम परेशान छै कि स्कूलसके फीस भरू तऽ ट्यूशनके फीस भरू घर सौदा पानी लाबे छै हँ पाँच सो तो कैसे उड़जी तऽ पता न चल त सकी
ओही ने बात छै सखी आदमी तो ओकरे में पागल हो जाइ छै एतना सब चीज के तो सब चीजे के दाम बढ़ गेल छै ने स एक तऽ सब्जी उब्जी से ले के राशन पानी सब चीजे के दाम एकदम आसमान
हूँ हूँ
आ यहाँ पे कमाइ त उतने छै आ खाय पिये सब चीज के दमा एकदम बढ़ावा देवल छै
हँ
बाप रे सब्जी इतना महंगा छै कि एकदम लाबे के हमरा तही हिमत ना करते आ जानाऐसा कस से हुआ क महगा हो गेल छै सखी कल हम तनी बाजार गेली तनी मम्मी आारके तबियत खराब तऽ मम्मी आर के मन होले छै कि पू त नि सेेव खाव तनि ई सोचल छिय कि सेव ले लेवल छियै तऽ जब सेव के दाम पूछिे त दू सए बीस रुपैआ कििलो ओे बाप रे बाप इतना महगा सेव आदमी खााय तऽ कहाँ जाय त जेे ही तनी काम उम करा के लेबै छियै तऽ दू सए रुपैआ के किलो देवल छै तऽ आधे किलो सेवा लेबर छियै बाप रे बाप सए रुपैआ के आधा किलो हम हम सेब लाबै छियै कर ले
हँ सखी हम आरो आर गनीितो ऐसे छै सखी
हँ
तनि हमरा हमार आर तनि एगो फोन आबल रहै सखी
अच्छा अच्छा सखी बाद मे बात करै छिय नमस्कार